से पन
हमरो बहुत बढ़िआँ अछि।
की सब एलै ऑफिस म पार्टी मे की सब भेलै।
पार्टीमे खूब रङ्ग बिरङ्गके खेनाइ पिनाइ सभ भेलै।
की सब छलै आइटम सब।
आइटम सब चलैए सोया चाप छलै या पनीर टिक्का छलै हय ओकर बाद अहाँके अथि छलै चिली पोटैटो छलैए।
वाह
हँ मटर मशरूम छलैएा
अहाँके सबस नीक ओहिमे की लागल खाय मे
हम तऽ अथी वाल जे आलू के फिंगर चिप्स जे होइ छै से हमरा नीक लगैया से हम खेलिये हँ हँ
वाह अहाँ सब दिस गर्मी के ह ने हय दिल्ली मे
अजोका गर्मी अतिशय गर्मी है कूलर तूलर सब जे चले छै ओ फेल भ जाय छै काज नहि करै छै
बाप हमरा तऽ भेल जे उम्हर समय ठीक हेतै लेकिन
त लय लए निकलि जाइ छिय से एखन हम तीन किलोमीटर च पैदल चललिय तऽ ताहिमे थक्बो कयलहुँ हेँ त आओर पसीना पड़ हँ लगभग बारह तेरह हजार स्टेप चलियै भरि दिन छगेमे टोटल
वाह ई मेहनत सब दिन के लेल जारी रखब किया आयएटा छले
नहि नहि तऽ रोजे रहतै आ प्रैक्टिसमे रहतै रोज करबै अभ्यास करैत रहबै तहन ठीक रहतै कनि देह के वजन से हमरा घट गबक अछि भोर के हम भोर के उठे छी तहन हम सबस पहिने गरम पानि मे कनि नेबो आ मौध दऽ कऽ मिलबै छी तहन ओकरा पीबैत छी तहन बाथरूम ताथरूम जाइ छी सभसँ मेन तऽ से छै लेकिन त फिजिकल मेहनत जे छै शारीरिक मेहनत ऑफिस में तऽ भरि दिन कुर्सिपर बैसल बैसल
हँ
ऑफिसेमे बैसल बैसल तऽ कुर्सी तोड़ैत रहै छी ताहिसँ बढ़िआँ छै जे भायिर दिन कुर्सी तोड़ कऽ अबै छै तऽ साँझ तऽ कनि मेहनत तऽ करबै ने हेलो
की कहल ह
बे दिन जाम कुर्सी पर कुर्सी जे
नहि नहि नहि कड़ी के तोड़ियौ फेर दसरो द रह
हँ तऽ घर परर जहान एबै तऽ कनि मेहनत तऽ करबै ने
सही बात छै करबाको चाही
हँ पहिला एकदम बिलकुल बेरोजगार रहै छी गामो घर अबैत छी तऽ बेरोजगारी रहैए लेकिन कनियो ध्यान नहि अबैए जे कमसँ कम लाठी लऽ के जााके पानने डेंगाय पोखरि मे सेहो नहि
आब नहि नहि आबसँ अहाँ पानि डेंगायब एक घण्टाके
हँ ओहूसँ कमसँ कम मेहनत शारीरिक मेहनत हेतै ने
सभ सनीक हत बंसी खेलाय लए बैस जाउ माछे घीच लियअ दस टा
ओकरे सगे दौड़ू पोखरि बझ ने
ह त आओर की जखने खाय लगै छै तऽ
आइ काल्हि तऽ तेहन तेहन मशीन आबि गेलैए लोकग पोखर के पानिोमे पैदल चलि सकैए
हँ से तऽ छैे
तेहन तेहन मसिन सब आबि गेल छैय
ओ तऽ छैहे
गाम घरके से सुनलियै जे ततेक बारिश भेल हए ई पोखर झाखर सब भरि गेलै ये पूरा
एम्हर अहाँ के पानि नहि होइयल तखन दू चारि दिन से जखन उपनयन विवाह के दिन सब रहै छै तऽ लोक घिना दै छथिन भगवानो आ अखन जे लोक सभके जरूरत छै रोपनी तोपनी दुआरे तऽ ओ होेबे नहि करै छै।
तब एखन नहीं भेल हन पानी
नहि एखन तऽ लोकसब छटपटा रहल छैय
तहन नहर नहर नहर सबमे पानि आबि रहल छै कि नहि नहर मे। तऽ पानि आब नहर मे पानि आबै छै तऽ लोग अपन। खेत तक पहुँचा ले छै ने केना हुं के
हँ से तऽ कऽ लै छै लेकिन रौद एखन प्रचण्ड छै ने। जे बारिश मे कनि ह जे कनि बारिश मे।
एहिबेर लेकिन एकटा चीज देखलियै गाममे गाममे। लोकोग सब के नेबो बढ फ रले या। कागजी नेबो कागजी नेबो बड्ड फड़ल छै लोकग सबके। सोचिय वैहम आबऽ लगलिय। हम आबय लगलियै दिल्ली तऽ हमरा ध्यान नहि। नहि रहले कम से कम बीसो पच्चीस टा हम तोड़ कर ले लतिियै।
कहा दन मधुबनी में एकटा दकान छै ते में हींग बड नामी छै।
एको रति ध्यान नहि रहलै।
आयो। मधुबनी में कोनो एकटा दुकान छै तय में हींग बढ नामी छै।
हँ मधुबनी के हींग बढ सुन्दर रहै छै पता नहि ओ कतयसँ मगबै छै। पचास ग्राम पचास रुपैआ के दै छै दस ग्राम।
वाह।
हँ हम ओहि दिन आनि कऽ माँके कीन देने रहियन से। अढ़ाइ सए टकाके पचास ग्राम देने रहे
अच्छा अहाँ साले साले लऽ जाइत छी कि
साले साले नहि तीन महीना पर चारि महीना पर पचास ग्राम
अच्छा अहाँके तरकारी मे हींग नीक लगैएा सएह ने।
हँ।
अच्छा।
तऽ सह हमरा भेल जे अहाँ सब दिसबर्शा होइत हेते तऽ कनि सुनियो क आफियत भेटत। त अहूँ कहै छी उएह हाल छै तहन तऽ ठीके छै।
हँ स्थिति ओना सएह छै तहन त गर्मी से मोन औल बोल लगेया तबते गर्मी छै जे मोन एकदम परेशान लगे या।
हमरोसभके दिनोमे भोज छलए राइतोमे भोज छलए। अखन छलए अहाँके दालि भात। भोज बहुत सुन्दर छलैया।
आ यह सुनलियन जे पूजा के दर से बिियाह भेलनि।
हँ हँ। भेल छले ह पिछला मे। गामक नाम नै ओतेक पता अछि लेकिन।
किदैन तऽ कहै छ। लेकिन हमरा कनि आ ध्यान नै अबैया कहै छथिन करहहारा कहै छथिन भैरसक
हँ हँ अपना सबके तऽ मिथिला मे बहुत रास। गाम छै अतेक रंग के गामक। नामो छै जतेक बुझलो रहत कतेक नहियो बुझल रहत।
ह सेह मुकेश जी के पुछ। पुछलियैन जे खेनाइ पिनाइ भेलै तऽ कहल हां भऽ गेलै हम कहलियनि की सब भेलय यौ कहे छैथ जे खेनाइ पिनाय में भेले या जे भात दैल आलू कोबी के तरकारी तरुआ पापड़। अचार दही आ
पैर बना देैत हेताइ आब निश्चिन्त रहैत हेतै गर्मी में
तहन मने मन हम कहलियैन तहन त अहाँके हो भावो अहाँके सेवा मे जुटल रहै छैथ खाली एकटा चीज कहलियैन जे कनि डिस्टेंस मेंटेन केने रहब किएक त यदि भीड़ जेबैन तहन हुनका गंगा
फेर से हरिद्वार नै नै हिनको हरिद्वार नहे परतैन
एक दुनू के
हँ तऽ की भैंसुरो छुआइ छै ने
अच्छा
दुनू आदमी के ह
अच्छा
से होइ छै तन छुआइ छै तऽ दुनू छुआय छै तैना हम हटल रहै छलहुँ हे काज में
अच्छा अच्छा अच्छा मेन से कारण छै
हँ मय भैंसुर भेल ममिया ससुर भेल
हँ
ई सभ सभके लोक परछाइयो नै चलैय छय
अच्छा
परछैयो मे ओ सभ छुआ जाइ छै
ओ
हँ मिथिला ओहिना मिथिला थोड़ी कहल गेल छै यौ बहुत नियम कानून छै
एतुका नियम कानून जे छै से कनी छैहे सही बात छै हमर अहाँके हमर अहाँके संस्कृति सभ्यता येह छै ने
हुॅं आब एखन देखियौ सओन अबै वला छै जतेक नवविवाहित सभ हेतैथत सभके मधुश्राावणी हेतनि फुल लोरल जेतैन
फूल फूल लोढ़ी
हँ ओहिमे सब गोटे अ
पहिने पहिने पञ्चमी हेतैन तहन ने मधुश्रावणी
हँ पन्द्रह दिन के रहतनि एहि हमरो एकटा मम्मियोत बहिन छथि हुनको छनि
त की जेबै अहाँ की छै विचार
नहि हम एहिबेर नहि जा सकब किएक तऽ हम अस्वस्थ छी जे
त मतलब लियोन लियोन ओना भेल अछि
हँ हँ कहै छथि जे आउ लेकिन की कहू ओतेक दिन जा क के रहैत छै आब
सुनलियनि जे एहि बेर मौसाजी के आम सेहो बड्ड फड़ल छै
आम फड़ल खूब छलनि कटहरक गाछ सब
नीक आम सभ फड़ल छनि आ कहां दन खूब मत नीक जकाँ खेबो केला हे बेचबो केला हे आ लोक मे बटबो केला सेहो सुनलियन
आ तूफान जे आयल छले ताहि मे अहाँके हुनकर कठहर गाछ सब ततेक बर्बाद भेलनि आमो सब के खूब ठाढ़ि सब टूटि टूटि के खसि पड़लन्हि नीक नीक आम सब बर्बाद भ गेलनि
तहन त नुकसान भ गेलैन
बहुत बेसी नुकसान भऽ गेलनि
हर ओना तरा देखियौ। हम एकटा चीज देखलियै ये जतेक गाछ वृक्ष से जे उपज होइ छै ओहिमे अहाँ जतेक लोकके खुएबै जते बटबै तते कहांदन ओ गाछ सब बड फड़ै छै तऽ ओहिमें की होय छै ने लोग के आशा एकटा जुड़ि जाय छै। जतेक लोक के मुँह मे जाइ छै। ततेक लोकके ओकरा आशीर्वाद होइ छै गाछके तहन ओ गाछ खूब फड़ै छै।
मेन होय छै की देखियो जे जतेक लोक बाल बच्चा के पोसे या ओते जे गाछ वृक्ष के। पोसैत छै तऽ बाल बच्चासँ बेसी माया ओकरासबप रहै छै।
से भऽ जाइ छै।
हँ।
केना फड़त केना लागत सबकिछ के देखभाल।
आंय यै सुनलियनि जे बचार काकी के महींष बिये लनि हे कहाँ दनि। दस लीटर बारह लीटर के एक साँझ दूध दै छनि मतलब भोरा आ साँझ मिला के। बीस पच्चीस लीटर दूध होइ छनि।
अखन खूब खिरसा खाय ले दै छथिन लोकके हमरो देने रहथि हम कहलिय हम नहि खिरसा खायब। हमरा फटौन नहि नीक लगैया।
खिरसा के तऽ फाड़ि कऽ ओकरा छेना बना कऽ ओकरा चीन्नी दऽ कऽ बढ़िऑं से। पैक के खाय में बड सुंदर लगे छै।
लगैत छै लेकिन हम अथि नहि खाइत छी फटौन हमरा नहि नीक लगैए। कनि आब खुदिएतनि जखन कनिए रति गाढ़ हेतनि दूध। तऽ कहलथि तहन तहने अहाँ खा लेब कोनो बात नहि छै।
तऽ कएटा महीष छनि हुनका सुनलियअनि दू तीन टा रखने छथिन जाहिमेसँ दूटा हरदम बियाएले रहै छनि।
हँ आब ई वला बेच लेथिन।
हू।
ई हटा देथिन किएक तऽ फेर घरमे जगह नहि न छनि।
अच्छा।
हँ आब अपने घर बनेता एखन तऽ लिंलटर ढलेल हने।
हूँ
आ ओहि काज से घर बने थिन एलवेस्टर वाला ओकरा सब लए
महीष के पैघ घर बनेथिन दू टा चाइर टा रखे वाला लिन एके दू टा रखे वाला बनेथिन
नय नय तीन चारि चारि टा रखयवला बनेथिन आ बिकेतै जल्दी नय ने आब अहाँ बुझियौ जे एखन एकटा हँ एकटा जे छैन हँ से तऽ छैन लेकिन हुनका जे एखन एक एकटा महीष छैन से अस्सी हजार रुपैआ मे बेचथिन ओहिस कममे नय बेचथिन
कमसँ कम
कमसँ कम ओइ दिन ग्राहक आइब कऽ घुरि गेलनि सत्तरि हजार तक दैत रहि गेलनि नहि लेलकनि नय बेचलखिन कहलखिन जे अस्सी सए मे एक पाइ कम नय रह दियौ खुटे पर बान्नल तऽ नवकावला एखन लोक नवका किनतै की जे बियाएल छै से वला
ओ ताहिमे फायदा होइ छै ने
हँ ओए मे फायदा होइ छै
हँ
किया एखन ओकरा दूध बच्चा दुनू भेटतै आ पाड़ी तरे छैन
तऽ कतै कतै दै छैन से दूध एखन भर साँझ मिला कऽ
लगभग अहाँके दस लीटर होइत हतै
आ पुरना महीस सेहो दैत हेतैन दूध
हँ हँ पू
ओहो ओहो ओहो कम से कम पाँच सात लीटर दैत हेतेन
हँ ओहो ओहिस कम किया देतय
तऽ देखल जाय तऽ पचास रुपै के हिसाबसँ बीसो लीटर भेलै तऽ हजार रुपैया के इनकम रोज छैन बचा
रोज छैन ओ बचा का केते भेलैन ओ काकी के इनकम भेलैन बच्चा का के अपन ट्रैक टल छैन तऽ लकड़ी छैन इम्हर अहाँ के काकी के इनकम छैन दूध जारैन सब जे बेचलथिन से
हूँ
जारैनो अहाँके काल्हो खन चालीस किलो लऽ गेल रहे कीन कऽ